ब
आवाज़ अचेव तो हलो
हा वाहेगुरु
जी आवाज़ अचेव तो
हा हा मूंखे अचे थी न तव्हांजी आवाज़ु
हा हा ॿियो केहिड़ो हाल आहे
सभु बढ़िया तव्हां ॿुधायो
मस्त मस्त हिकदम
छा पिया कयो
बस वेठी हुयसि हाणे
हिन महिल टाइम रोटी वोटी थी खाई वथव
जी जी अे संडे आ न त संडे ॾींं असां थोरो ॿाहिरां खाईंदा आहियूं संडे ॾींहुं
अच्छा
इस्कूल जी छुटी हूंदी आहे त उहो वठी ईंदा आहिनि
अच्छा त सेपरेट फैमिली अथव
हा माना कीअं ससु सां धार रहंदी आहियां मां संडे क ॿाहिरां संडे ॾींहुं हिननि खे छुट्टी हूंदी आहे त संडे ॿाहिरां खाईंदा आहियूं
अच्छा त छा कंदा आहिनि भैया
हुननि खे मेडिकल अथनि त संडे मेडिकल सां बंदि हूंदो आहे
अच्छा त ॿार त हूंदव न तव्हांखे
हा बबु आहे न बबू आहेॼो ॾाॾीअ वटि वियो आहे बसि हाणे ईंदो ई हे साढीे याहरे उहो स्कूल हूंदो आ त
अच्छा त घणो टाइम थियो अथव शादीअ खे तव्हां
मूंखे छह साल थी विया आहिन
अच्छा
हा
ऐं ॿियो घर में केरु अथव
मां घर में मुंहिंजी मुंहिंजो घोट मां बबु टई रहंदा आहियूं ससु थोरो परे रोहे मताना सामे ई रहंदा आहिनि पर अलॻि रहंदा आहिन असांजी छाहे बिल्डिंग आहे न ठहण वई आहे माना बिल्डिंग इ त उहा ठहे थी इनजे करे हाली थोरो धार रहंदा आहिन
अच्छा त छा चइबो तव्हांखे ॾेर ॾेराणी अथव
न हिकु निराण आहे त उहा नौकरी था कनि अञा ताईं हुननि जी शादी न थी आहे
अच्छा, त पोइ तव्हांजी ससु अकेली वठदी थव तव्हांजी बिना?
हा निणान अथनि न गॾु।
अच्छा निणान गॾु रहन्दी थन।
त शादी न कयल आह न हाण गॾ ई रहंदी नंढी माना आहे हना शादी दी उमिरि अथसि पर अञ नौकिरी थी करे चय ती अन्ना थोरो टाइम बि आह।
छा जी जॉब केंदी आह?
उह कंपनी में आई सी आई सी म्यूचुअल फ़ंड्स में कमु कंदी आह।
अच्छा त जिथां जा तव्हांजो उन ई शहर में कंहिंदी की ॿाहिरि वेंदी आ करणु
हुन, हुन शहर में ई रवन्दा आहिनि असां जितां आहियूं हुते ई जॉब कंदा आहिन।
अच्छा।
हुते ई हो जॉब कंदी आ।
अच्च्, हा त जॉब ॿारनि खे त इहो ई थो लॻे की पेहले असां जॉब वॉब करे वठूं उन खां पोइ ई शादी बारे बि सोचंदास छो की जॉब वारनि की अ न उमिरि जो कोई इशू न हूंदो आह उन्हनि खे लॻंदो त न असां जॉब कयऊ
उह हुनन जी कीअं थोरी सैलरी अथसि सुठी बट हुनखे लॻे की न हेॾा पढ़ाईअ ते मां बे पर ख़र्च कया आहिनि त अञा थोरी पैकेट
करे वठां पेहले कवर करे वठां पोइ
हा छा आहे हुन एम बी ए कयो थईं मार्केटिंग में कयो थई त हाणे अथसि पंजाहु सठि हज़ार। हुनखे लॻेसि प लख जो प पैकेज मिले किथे हुनन खां पोइ भले तव्हांखे
अच्छा अगरि जॉब वारी यान अची वियसि माइटी पोइ छा करंदी?
पर हाणे चएन थी हुनखे खपेसि छोकिरो जॉब वारो ई।
हा उहो ई चवंदी न जॉब वारे छोकिरे जी अगरि माइटी अची वियुसि त पोइ जॉब वारे छोकिरे सां कें?
मन न सोचे नथी कीअं हाणे मुंहिंजी ससु खे चवंदी आह, हाली मूंखे न चओ।
अचछा ईअं।
हा ऐं उन्हनि खे हिते सावरनि खे खपे बि पासे में भई जिते असां रहूं। त असांखे हा हि छा आहे असांजो मतलबु आहे परिवार जाम वॾो त मुंहिंजे कीअं वॾ वरनि जी, वॾे सोहरे ई धीअरूं हे सभु पासे पासे में आहिनि न त हुनखे लॻंदो आह की न मुंहिंजी कज़िन्स बि पासे पासे में आहिनि त मूंखे परे चओ ई न, ॼाम हिरियल आह हुननि बि जाम
अच्छा। न त जॉब वारा ज्यादातर इहो ई सोचंदा आहिनि कि असांखे ॿाहिरि वञण जो बि चांस मिले त असां वॾिन शहरनि जी ॻोल्उ।
हा, ईअ कीअं हा ईअं कीअं माना हुनखे मतलबु कि आहे जाम होश्यार आह, मुंहिंजी निणान जाम होश्यार आह कवर सभु करे वेंदी आहे बट उहा थोरी कीअं हुनखे शादीअ जे मामले में अञा ॾकंदी आह ॼाम।
ॾईंदी आह।
हा ॿार वार ॾिसी करे नंढा ॿार ॾिसी या मुंहिंजे ई ब मुखे ॾिसी करे चवंदी आ, मम्मी मुखे प्लीज़ न चवंदी कर मां न सि संभाले सघंदीमै इहो सभु त हुने ॾेराणी त तोखे अथई न, पर चवंदी आ बाबा मुसां कुछ बि ॿारि त हिकु संभलिजंदवु बि न, हू मां त शादी बि हु मूंखे चओ ई न। मां कमाए करे, खाई करे जामि ख़ुशि आहियां।
हा
त जॉबु कंदी आ, सॼो ॾींहुं हुनजो हुनमें में ही निक
हा त जॉबु वारा त ईअं हूंदा आहिनि की भई ॿारि थियणु खां पोइ अनि, इओ रखी वठंदियूं आहिनि, ॿारनि
हा
सर्वेंट हिकिड़ो रखी छॾंदा आहिनि, की जेको चोवीह घंटा ॿारनि खे संभाले। जॉबु वारनि जो त भई ईअं ई थींदो आ न, तॾहिं त उहे जॉबु करे सघंदा। छोकी हुननि जी फैमिलीअ में अगरि ससु- सओरो कान्हे ॾेर- ॾेराणी कान्हे, त उन्हनि खे सर्वेंट रखिणो ई पवंदुनि। ॿारनि जे कर जी। अऊं अगरि हो जॉइंट फैमिलीअ में थियनि ता त पोइ वरी हिकु आसरो थींदो आ की भई हा। असां जॉइंट फैमिलीअ में आहियूं त ससु आहे ध्यानु रखंदी या निराणु आहे ॿारि जो ध्यानु करे वठंदी त असां करे वठंदासीं। ईअं थींदो आ जॉबु वारनि सां, परु घणे हालि छोकिर छोकिरियुनि जो या छोकिरनि जो इहो ई हूंदो आ। छोकिरनि जो त अनुभव कान्हे, बाक़ी छोकिरियुनि जो अनुभव ऐ ऐतिरो ई पतो पयो आ। की जॉबु वारी छोकरियुं चाहिनि न इयो ती की, छड़ा बसि माउ- पीउ हुजनि। ॿियो कोई न हुजे- बस कोई न हुजे बसि हिकु
हा
बसि हिकिड़ो छोकिरो हुजे, जंहिंसां पाणु शादियूं करनि अऊं हुनजो माउ- पीउ गॾु हुजे हुननि सां, बसि। जीअं मतिलबु देख- रेख लाइ माउ -पीउ हुजे, बाक़ी निणानु अऊं ॾेर- ॾेराणियूं इअ न खपेन। हिनि महिलु ताणि जेतिरो मां छोकिरियुनि जो नॉलेजु पतो कयो आ। त इहो ई मुखे पतो पियो आ की, छोकिरियुनि जी सोचु ई हाणे ईअ थी वई आ।
अॼुकल्हि सभिनी खे ईअं लॻे तो, प्राइवेसी खपे प्राइवे वॾा परिवारु में चाहे प प्राइवेसी हुननि खे नथी सम्झि में अचे त उहो चवंतियुं असांखे खपे ही न, असांखे प्राइवेसी खपे।
हा उहो ई त चवातीं न अॼुकल्हि इन लाइ हनि छोकिरियुंन जो क्रेज़ ज्यादा वधियलु आ न, त इन माइट ट्रिन में बि ॾुखियाई ती थिए, माईटियुं बि न न ती थियनि पियूं, ॾिसो वञे त केॾी वॾी- वॾी उमिरि जा छोकिरा वेठा आहिनि। या छोकरियूं वेठियूं आहिनि। परु अनि नथा कमु थियनि त इनजेईअ करे, जेकी छोकिरी अनि जाग सभु फैमिली हुजेन तियुं की, जॉइंट फैमिली ती हुजेनि। या जॉबु वारा छोकिरा नथा हुजेनि पिया, त इनजे करजे मा इटियुन ॾुखियूं थी थियेनि पयूं।
ईअं त जामि मुंहिंजी निणानु लाइ सुठा- सुठा रिश्ता ईंदा तसि। बिज़नेस वारा हेॾा मस्तु पई। पर उहा मञींदी न आहे, सफ़ा न मञींदी आ।
मुंहिंजी मुंहिंजी ॿ सोइट्रियुं वेठियूं आहिनि। उन उहो बि जॉब कंदियूं आहिन घर में पर एॾा सुठा सुठा उन्हनि के बि राधा स्वामीअ, घर जा कम आया अथनि पर उह बि काथे थियूं करनि असां हाली न केंदास असां हाली न केंदासि।
हा नथियूं मननि न।
उहो ई चयां उहो ई आंटीअ खे चवंदी हुयसि आंटी उमिरि थींदी ति वञेन। भई उमिरि खां पोइ कहिड़ो शादीअ जो थींदो। पोइ त ॾिसो अधु उमरि त मतलबु ईअं कमाइण में निकिरी वई अधु उमरि खां पोइ छा शादी धीअ जो उहो अनुभव करे पाईंदा छा ॿार पाले पाईंदा छा ॿारनि खे सेखारे पाईंदा।
अॼुकल्ह आंटी शरीर बि ताकत ॾीदो आ। उहा बि ॻाल्हि आ, अॼु कल्ह छोकिरियूं नथी सम्झनि न।
इहो नथो सम्झेन असांसां असां नंढा हूंदा हुसीं त असांखे, मम्मी डैडी इहो ई सेखारींदा हुआ की भई साहरोए वञणो अथव साहरोए जो ई खाइणो अथव। हुनन्हनि जी चुल्हि संभालणी अथव हुनन जो घर संभालणो, अथव हुनन खां ॿियो कुछु सोच अचणो बि न अथव ऐं करिणो बि न अथव असांजे ज़माने में ईअं हूंदो हुयो अउं हाणे त छोकिरियूं वारियूं आहिन मा पी खे एॾी सेखारेनि पई की असां जब बि तब तक जॉब न करे वठऊं, असां पंहिंजे पेरनि ते न बी वठूं, तब तक असां सभु माइट्रीअ जे बारे में न ॻाल्हाइजो। ऐं माइटी बि अगरि ॿुधाईंदव त असां पंहिंजे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदास। अॼकल्ह इहो हलल पयो आ।
न न पर ॾिस उमिरि सां शादी न जाम सुठी लॻंदी आ उमिरि सां ॿार ॿच्चा थी वञनि न।
पर छोकिरियूं नथी मञेन न। उहो ऐं अॼुकल्ह ॾिसो त नंढी-नंढी उमिरि में छोकिरियूं थी बि थी वञनि जल्दी।
हा।
महीनो केरी जल्दी अची थो वञे छोकिरियुनि खे उन खां पोइ बि छोक छोकरियूं इहो नथी समझनि की भई हिन महिल नं नंढी उमरि में इहो सभु अची था वञिन पिया त एज जे अनु कारण इहे बंद बि थी वेंदा।
त हा उहो असां बि वर हा जेका वॾे-वॾे एज वारा न हुननि जा रेगुलर थींदा अथव। पर हिननि नंढनि एजनि खे ॾिस जाम तकलीफ़ थी थियनि।
त उहो ई चवां ती न। पर इ छोकिरियूं, नथियूं सम्झनि न छोकरुनि खे लॻे थो की न असां अञा ॿार आहियूं। असांजी अञा एज कान्हे अञा असां कुछु कयो न आहे अञा असांखे उहो मुक़ाम हासिल करणो आ जेको असां चाहियूं था त इहे जेके की हुननि जी थिंकिंग आ न इन जे कजे हुननि जी आन मिटयूं माइटू, बि रहजंदी ती वञनि। माउ, पीउ वेचारा चिंता करं दे करं ते वेठा त हुजेन। छोकिरो हुजे चाहे छोकिरो हुजे कंहिंखे फ़र्क ई नथो पए। या त पो लव मेरिज करे वियो या पो हिन सब्र करायो माउ पीउ खे की सब्र कयो पो असां केंदास इहो हाल आ हिन महिल त।
पर पंहिंजो आंटी छोकिरीअ खे कमाइण बि जाम ज़रूरी आ, हिन ज़माने में रहूं ता
हूं
लॻे पाहिंजे ॼब पई
भई कमायो कमायो कमाइण में कोई रोक टोक कान्हे कमायो पर हिकु मतलबु इस् पेल थींदो आ जीअं असां नंढा ॿार हुया हुन खां पो थोड़ा जव ॿार वॾा थिया उन खां पो जवान थिया उन खां पो ॿुढापो बि त ईंदो न जवान थिया अयूं तो बुढापो बी त ईंदो न तव्हां कमायो एतिरी लेवल ताणी कमायो न की भई जेतिरो तव्हांजो अन थी सघे ओतिरी लेवल ताणी तां कमायो उन खां पो तव्हां घर गृहस्थीअ जे बारे में बि त सोचो न तव्हां सोचो असां हिन बसि कमाइण जी सोचूं ता त पो असांजी उमिरि भले निकिरी वञे त निकिरी वञे असां कमाए वठऊं पहले एतिरो बि तव्हां कमाए करे काॾे खणी वेंदव छोकी अॼुकल्ह वञण खां पो त कोई कुछ खणी नथो वञे कमाईंदव बि तव्हां ई न हूंदव त तव्हां पंहिंजी प्रोपर्टी कंहिंखे ॾींदव? कंहिंखे ॾींदव? न तव्हांजो घोटु थियव न तव्हांजो ॿार थियव न तव्हांजो परिवार थियव त तव्हांं‌ कहिंखे ॾींदव प्रॉपर्टी जॾहिं तव्हां पंहिंजो परिवार ठाहींदव तॾहिं त तव्हां हुननि लाइ हन सिक्योर करे रखंदव न प्रोपर्टी इहो इहो कोई नथो सोचे न इहो नथो सोचे बसि हुननि खे लॻे थो की असां कमाए वठ वठऊं असां चार माण्हुनि खे इहो ॿुधाए वठऊं की असां एतिरो कमाईंदा आहियूं। हुनननि खे बसि माण्हुनि जी प्रसंसा खपे बाक़ी ॿियो कोइ अस सित्व पंहिंजो नथी सोचेनि पईयूं हुननि खे प्रसंनसा खपे की हा ई हिन घर जी छोकिरीअ हित एतिरो कमाए वतो तईं या हिन घर जे छोकरे हेतिरो लेबल ताणी कमाए वतो तईं अऊं अॻिते आन कमाइण जी सोच
इन्हनि खे बसि इह प्रसंसा खपे बाक़ की हिननि खे माउ पीउ जी चिंता कान्हे भाउ भाॼाईअ जी चिंता कान्हे या पंहिंजे फ्यूचर जी चिंता कान्हे हिननि खे बसि पंहिंजी प्रसंसा खपे की असां एतिरो प्रसिद्ध थी वया यूं त हिननि खे इहो तनि सोच मतलबु हाणे जी जनरल जी इह ई सोच आ बाक़ी पहले असांजे ज़माने में इीअ सोच न हलंदी ही असांजे ज़माने में त असां दसवीं बि पढ़ंदाास त असांजे माउ पीउ जो एतिरो प्रेशर हूंदो की हिनन खां पो असां तव्हांखे न पढ़ाईंदास हिन खां पो असां तव्हांजी‌ माइट्रीयूं हलाईंदास एतिरो मतिलबु प्रेशर हूंदो हो माउ पीउ जो ऐं अॼुकल्ह पेरेंट्स जे मथां एतिरो प्रेशर आहे कि जब तक असां पंहिंजे पेरं ते खड़ो नथा थी वञूं असां हिकु मुक माम नथा पाए वठो जबतक असां जे मथां कोई प्रेशर न रखो अऊं अॼुकल्ह मा बी ॾकेनि बि था भाई छोकी ॿार केस तिरो ॻो करे वेठा आहिनि की कुछ माउ चए थी त खण करे रख कमि कुझु पीउ चए थो त हली वनि घर छॾे करे या कुझु अहिड़ा अॼुकल्ह केस थियनि ई था। हर ॻलर् में पतो ई आहे सभिनि खे नॉर्मल थी वियो आहे इयो स सॿ त बस इन जेका जे माउ पीउ ॾकी